हेलो
हेलो हाँ के
हम शिखा झा बाइज रहल छी
अच्छऽ हम जूही झा छी कहियो मधुबनी जिला
मधुबनी यो
तोहराय गाँव
अच्छ सोहराय गाँव अच्छा हमहुँ मधुबनीेये जिला से छी बेनीपट्टी।
अच्छऽ अच्छऽ अहाँ एक दिन आओर हमरा फोन केने रहियै नैय। बेनी पट्टी। देखियौ नैय हमरा हाँ सुबह मे केने रहियै आहाँ।
ओ
अहाँ देखियौ ने एगो चीज पता ये अहाँ के हमरा नऽ आब ककरो स तऽ फोने नहि लागि रहल अछि किया
अहाँ कऽ उम्हर से ने गाबि रहल यै
हँ हमरा तऽ फोन आबय ये लेकिन हम नहि लगा सकै छी हमरा मे डाायल करे वला आब एबे नहि करै छैय ऑप्शन
तऽ आइ कैयटा अहाँ कने छलियैहें कॉल सऽ
हमरा आइ आइ काल्हि मिलाकऽ पूरा एगारह टा भेल ये आ फोन बहुत ऐल ये
ओ हमरा तऽ फोन एखन तक एकोटा नहि ऐल ये हमही इम्हर से केलियैये सात टा के
अच्छऽ हम तऽ एगारह टा के हम केलियै हँ प्रसनली फोन आर हमरा चारि गो पाँचगो फोन सेहो ऐल यऽ
भूखो लागल यऽ
बुझलही एगो मैसेज ओना छोड़लखिन हेँ
नैय पढ़लियै अहाँ।
हम नैय देखलियैन हें कथी छलै मैसेज।
इहे कहै छथिन्ह आओर आदमी सभके जुड़ै लय आओर मतलब। रिकॉर्डिंग सभ सब सुनि रहल छथिन्ह से सभ जाँच भऽ रहल छैय।
हँ ओ तऽ होइते छैय जा मतलब जते अहाँ बात के अनुसारे रिकॉर्डिंग भऽ रहल छैय।
हूँ हूँ
हूँ ओकर मतलब जे जे अहाँकेँ नैय लागि रहल ये ने ओकरा स्क्रीन शॉट मारि के ग्रुपमे डालियौ
आ हम तऽ भेजलियैन हें
तऽ फेर रिप्लाई ऐल हैत नऽ ओम्हर से किछो
नहि कहाँ कोय कहै छथिन से केओ गोटा हमर ई छैतऽ हमर कहैय छैय तीस कार्यो में से आप की जाँच की जा रही है से लिखाय ये हमर
भऽ सकैएमे कोनो मतलब हुनकर अपन कोनो अथी हेतै ने
तऽ हमरा लग देखियौ एगारह टा तऽ हम फोन केलियै यऽ आओर हमरा फोन एलै हऽ ने तऽ लगै ओहो सबके जोड़ा गेल हेतै,
हँ ओहो सब सब जोड़ाइ छै नऽ।
हँ तऽ पाँच गो छओ गो तऽ हमरा के अठारह हमरा ले पुर गेलै आब देखियौ कालल अपन सब छै,
हँ आइ भर काल्हि भर देखियौ हम तऽ आइए स्टार्टे गेलियै
अच्छा आइ अहाँ स्टार्टे गेलियै यऽ
हँँ स्टारट ही क
हम तऽ कतेकके फोनो लगेलियै हेँ लेकिन हमरा फोन नहि लागल हे एगो दूगो नहि उठेलते
अच्छा हँ हमहुँ ताके एन केलने छलि ने ओ तऽ नहि उठ लेत हमरोँ
ह आओर चाय भऽ गेलै।
हँ एखने जस्ट भेलै चाय
हमसभ तऽ चारि बजे ने पी लेबे करै छै सभ आदमी
हुं हमहुँ सब चारि बजे मतलब पिलेलहु,
अच्छा आओर अहाँके बौआ सुतल यऽ
नहि नहि बौआ होइ छै ने मतलब शादिए नहि भेलै
अच्छा तऽ अहाँ आओर एगो पता नहि बेनी पट्टीसँ बात केयने रहथिन ओ हमरा कहलखिन हमरा डेढ़ सालके एगो बौआ यऽ
अच्छा हँ। ओ भऽ सके हेतनि
तऽ अहाँके शादी नहि भेलै नै
नहि।
सॉरी,
ह नहि कोनो बात नहि बहुत